किया।
ठीक छै बढ़िआँ छै सभकिछु छै।
हूं। आओर सब बढ़िया छै आज खाली बैठले रही तऽ सोचली कॉल करी। तऽ यहीसँ बात करै छी गप्प कऽ लेल जाइत छै।
हँ हमहु सोचैत रही कॉल करयके।
हूं। इ बताउ खाना में क बनाै छै रोजमर्रा में का बात होइ छै।
। खानामे तऽ एहि बेर बैगन चावलके सब्जी भात बनल छै।
आवाज रहइ छै तोड़ा से हटै छै त।
। ह पंखा के सामने बैठल छीए न ओहि से आवाज लेकीन बनाबे।
आवाज नहि आबै छै कस के बोलै छै मोबाइल सटा के मुँहमे।
पंखा तऽ भीड़े बैठल छै ओहि से।
तऽ पंखा साइड मे कर दइ छै।
अच्छा ठीक हे बा।
हूं आओर घरमे का बनल छै खाना।
घर मे दालि भात सब्जी बनल छै तोहर घर मे कथी बनल छै।
हमारे घर मे बनल छै पनीर बनल छै चिकेन बनल छै चावल बनै छै। आ खीर बनै छै आ ठण्डा बनै छै।
ओ हमर घरमे सादा भोजन बनल छै एहि बेेर। मीट मछली एसा ना बनल छै कातरा दिन से।
हम्म अब कते दिन प बहिन हमें के कितना खेलैत रहि से बचपन मे अब कहाँ खेलय छय।
हँ बहुत साल दिन हो गइल भेंट करें दिया।
सब अपना-अपना काम मे बिजी हो गेलय छै, खन ऐने जाइ छै, खन ओने जाइ छै।
हँ सब एने-ओने छिंटा गेइल छै, दोसरा-दोसरा शहर में चल गेइल छै।
हम्म
हम्म बतुआयले के सोचय के पड़ै छै कि, का बतुआयल जाय, कब बतुआयल जाय, आदमी फ्री होखै छै कि ना होखै छै।
आवाज नहि आबै छै, पास मे आके बोलै छय।
आब आबै छय, सुन त छय, हैेलो छै।
हम्म का-कहां घूमे जायके प्लान बनय छै।
काश्मीर।
कश्मीर ज का-का करै छै कश्मीर जाय के
कश्मीर अभी सब दोस्त सब के प्लान बनै छै, अभी तऽ ओतना जानकारी ना पावो ता कथी बा न बा, हँ लेकिन बहुत सुन्दर जगहि छै पहाड़ी इला का छै सब अभी ठंडा मौसम होने के बात छै, एने त बड़ा गर्मी बाप रे बा बड़ा गर्मी।
हम्म अच्छा हमर ऐ ज पूरा बर्फ गिरै छै।
हँ
हम्म गर्मी के बरफ।
एने तऽ बड़ा गर्मी रहऽ ते छै।
हम्म आओर बताइ छे, हम्म अच्छा
अभी स्कुल, कोचिंग सब बन्द होखै छै, त सोचली तनि जाके घुम-उमिक आयल जाइ छै तनि मन लागी।
धीरे-धीेरे बोलै छै, धीरे-धीरे आरामसँ बोलै छै।
अच्छा आरामसँ बोलै छै।
हम्म आरो एकरा-एकरा बाद कहां घूमे जाए के प्लान बनै छै।
अभी ते कश्मीर जाय के छै, ओंतहा इगलू-विगलू हय रिहन-उहन देख खै के नजारा।
ओने सब जाय के बा प्लानि।
अच्छा आरो ओकरा बाद बहुत बढ़िया गाँव के सब का- का होइ छै गाँंव मे
गाँव मे तऽ अभी खेती बाड़ी चलै छै एने धान -उन कुटाएल छै तऽ गइल रहनी एक दिन फिर आग गएनी, बड़ा गर्मी बा ओतहियो बड़ा गर्मी बा।
हम्म अच्छा हमरो गांव मे, हमरा गाँंव में तऽ ए सी लगा देल‌ई छै। गमी मे सुतै छै, खेत उत बा त ऊपर से सेल्टर बनाल रहै छै। सेल बना दै छै ना।
हां
आ ओकरा उ ओहिमे ए सी चाहे छै लगा दय छै, आय में हवा आबै जबै रहय छै।
ओकर बाद ओकर गा- ए-एकरा पहिले गाँंव मे गेलै छै। त धान कटलय छै। ओकर बाद धान कटा केे दबनाय छै। पिकप स रखलाय छय। फेंन कार स बेचे जाय छै। फेर निमन बेचाय छै। फेर बेच आबै के बाद पेइशाब करै छै। फेन कटाय छै, फेन आ- आलू रोपै छै। अलु रोपाय के बाद ओयमे कुछ कुछ खेलाइ छै। फेर अलोइ रोपे के बाद उहैऽ खा जाहै छै। आरो बोलै के तोरा गाँं मे खेत मे का का होइ छै?
हमरो एने धान- वान कुटाइ छै। तऽ अ- अथी फिर अलहेली रोपलै तऽ अथि न खाद उद ना डलै सब पिलो पतय घुस गइल छै ओयमे।
हुं। आरो?
औरो बहु--ओतहा
बड़ा दिक्कत बा -लेकिन कहाँ दिन हाथ में
अ त लोक गाँंव निमन ना छै ने ओहिस निमन नहाय छै। हमर गाँंव तऽ बढ़ियां छै। तमें सबऽसुविधा होइ छै।
हमरो गाँव निमन छै लेकिन लाइट के खाली दिक्कत होइ छै। ओइसँ दिककत होय् छै।
अच्छा। हं- औरो बताय छी का -का
सोचैत अइछि कि इन्वर्टर -उन्वर्टर लगवा इन्वर्टर उन्वर्टर लगवा लेइ छै गाँंवो में तनी निमन हो जाइत कूलर -उलर
हुं।
हँ।
अच्छा -अच्छा, और बतेयो जे का -का खाना बनाया खाइ छै अपना स?
अपनासँ तऽ हम सभ खाना बनाय लेबै। छैल लेबय। अभी तऽ
का का बना लेबै छै? नाम बताइ छै का -का बनाबै छै।
हँ सोचैत छैै कि शाममे तनी कुछो निमन बनाय छै, कनि पिज्जा उजा बनाय छै, देखले भी छै, मोबाइल में।
हुं। अच्छा।
हँ। पनीर के पिज्जा रखै ह पनीर पनीर रखल छै फ्रिज में। सोच छै कनी पिज्जा उजा बना लै छै खाय छै लइका सब।
हँ।
हं, पिज्जा बना लै छै?
हंऽ सब बना लेबय छै हमरा सब। सब आबै छ हम सभ बना लेबै छै। पढ़ाइ- लिखाइ कैसन चलै छै? शहर
ढ़ाई तऽ चलही छै।
कइसन?
हं- आँय?
कइसन पढ़ाइ चलइ
पाई सब ठीक छलै छे अच्छ का छै।
लोग निमन हइ छै तोहर।
हँ निमन तऽ हलछै नानी मे तऽ निमन क दैइ छै। पढ़ै छै समझ मे आबै छै तऽ जाै छै ना आ छै समझ मे तऽ ना जाय छै। ह
हमर तऽ सर लोक बड़ा खराब छै हम खाली सालभरि मास्टरे सब कोचिंगे सब चेंज करते रहल छै हम बड़ा बेकार बेकार मास्टर सब पाला पड़ल छै हमर।
हुं अइसा बात बा।
ना अच्छा बात कते छै बेकार बात छै।
हु बेकार बात तऽ छै त का जाम कथी दहैय छिय एकरा पहिले।
ओहि मे पढ़ लिख दे अइछ। अपन जेना बनल छै ओही मे बना के दैल छै एग्जाम का करल छै ना भेटत कैल छै तऽ।
हुं इहो बात सही बात छै, सब काज करै छै सब मास्टर लोग तऽ बढ़िये बा खराबे बा सब एक दूसरे के अथिये बा छै।
सब खाली बुराइ करै छै अपन अपन की ओहु मासक खराब छै एहि मासट खराब छै कोनो निमन ना छै सब खराब छै।
हु इहो बात छै आ बताय छे ओकरा बाद खाना खुद से क्या क्या खाना बनाला होय छे।
ह हम दालि, भात, भुजिया सब्जी, तरकारी, हलुइके सब्जी, बैगनके सब्जी जी चनाके सब्जी, रोटी, भात पुलाव, बिरयानी, नान सब बनाय लेबय छीये आब।
हमहु बना लेबैय छियै जैसेक वै पनीर बना लेबइ छी पनीर टिक्की बना लेबैय छी। पनीर कोफ्ता बना लेवय छी मोमोज बना लेवय छी पिज्जा बना लेवय छी। बर्गर बना लेवय छी रजदार सबजी जोन सब्जी कहैय छीये ने उ सब्जी से बना लेबय छी। सारा काम घरके तऽ हमी करै छियै हमर घरमे कोनो आर काम करै ही ना छै। सब खुद से करके परइ छै।
अच्छा।
सब एने ओने अपना अपन काम मे बिजी हो गेल छै कोनो एने घूमका कोनो भेटे ना होइ छै। पहिले कितना सबटा आथी मिलके खेलैत रहै छियै पर अब तऽ कोनो मिलै ही न छै। अब ना मिलैय छै तऽ जबरदस्ती थोड़े खेलय छीये मिलतै त बड नीक
सब अपन अपन काम धाममे तऽ पढ़ाइ लिखाइमे सब बिजी हो गेल छै।
फेर होइ छै और का करै छै दोसर का हालचाल छै।
हमरसभ ओहीके छै कोनो पटना जाय छै कोनो कोटा जाय छै। कोनो ग्रेजुएशन मे एडमिशन कराए छै तऽ कोनो नीट के दैय छै। सब अपन अपनमे लागैल छै।
हमरोमे तऽ सभ कोनो पटना जहाय छै पटनासँ आई आइ टी पढ़ैय छै। पटना, कोटा, दिल्ली सब जगह सब जाहैय छै देहरादून, प्रयागराज ओन्ने से सब पढ़केने छै छुटी उटी मे तऽ फेन साथ मे सब खेलाइ छै। आ पड़हइ छिये ओ तैय रह जाइ छियै एने तऽ आबते ने होइ छै। काऽ करल जाइ छै तू कहाँ कहाँ जायके प्लान बनाइ छियै आब।
अभी केनेयो जाय के पलायन नहि खै छै हमर एने गेल रही से कुछ कछु महिना पहिले गेइल रहै छै नेपाल वपाल ओनाहि स घूम उलके ऐयेल छैय। लेकिन मोन ना लगतै छुच्छे घरमे सोचै छिय कहीँ जाइके।
ह अच्छा।
हँ।
अब कहाँ जाएके प्लान बनाय छै।
आब सोचै छिय काठमांडू उच्चमांडू जाय के प्लान बनाइछिय ओत ओर निमन निमन जगह है घूमे के। तऽ ओर कहाँ जायके प्लान बनै छियै।
आ फेन सोचै छियै कि कोनो चारि धाम होइ छै ने चारि धाम ओहि चार धाम मे से कोनो एक धाममे जहै छिय तब त भक्ति दि करै छै तब ने देख भगवान जी दर्शन तऽ हइके बदरीनाथ केदारनाथ
उहो सब जरूरी छै जाय के कहियो।
हूॅं पहिले तऽ फैसन ले बिकाइ छै तऽ बड़ा मजा क लै छै खाली। चरऽ न्याय सँ खन्याय सँ सब घूमते फिरिते नाचिते सब गननियाइत चल। अच्छा तोरा के हम फोन करै छियौ फेर ठीक बात। रखै छिय अभी एक मिनट हूँ बोलते चल।